हेलो
हेलो समाचार सब तऽ ठीके से अहाँ अपन सुनाओल जाउ
हमरो ठीक छै तब ए क छुट्टी मे कहाँ जाय के प्लान छै अहाँके के
ए बात तऽ सोचै त न कि शिमलामे म
अच्छा अहाँके शिमला जायके के प्लान छै
हाँ अहाँ चलब हमरा जरे
हमहूँ सोचै छी कहीँ घूमेय जायके तऽ अहाँ कबके प्लान छै अभिए जाइ छी की कि दस दिनके बाद जाइ छी
उएह दू तीन दिनके बाद जायब
अच्छा हम तऽ अहाँके से ओ तऽ हम जेयबे करब अहाँके साथ घूमय लेकिन हम ने अभी ई चिकेन बनाबे छी तऽ हम सोचली कि यहा यहाँके रेसिपी से
अहाँके रेसिपीसँ हम चिकेन बनायब हम सुनले छी क कि अहाँ के बड नीक चिकन बनावे आबे छै तनि अहाँ बताउ ने अहाँके सुखलका वाला नीक लगे छै फ्राई वला क अहाँ फ्राइवला चिकन बनाबै छी कि बिना फ्राइए कल
हम तऽ फरााइ वालला छी चिकन बनावे भी ज्यादातर
अच्छा तऽ अहाँ फ्राइवला अहाँ कहियौ चिकेन लॉलीपॉप खयले छी
चिकेन लालीपॉप
हँ
ई तऽ हम पहली बार नाम सुनैत छी अहाँल अहाँ भी खैली छी क्य कहबो
हँ हम तऽ रेस्टरेंट गेले रहली न घूमे तऽ हम वह खाय ले रहलियै बड महंगा देवे छै चिकेन लालीपॉप लेकिन खाायमे टेस्टी लागैत छै देखेमे लागै कथी कि चिकेनक के ने लेग पीस नहि होइ छै ओकरे चिकेन लॉालीपॉप बनाबै छै लेकिन ओ तऽ ओ एगो पीस होके छै ने विंगस करके ओकरे के अथी क के एक जग के क के आ ओकरे के बनावे छी बड़ टेस्टी लागे छै खाय मे सुखले रहे छै
ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहहिली
तऽ अहाँ नहि ककभी खैले छी
नहि हम तऽ कभी नहि खैले छी
ओ तऽ आब तऽ जायम तऽ खा के देखम तनी
हँ हम आओरसभ अहाँके समाचार ईसभ ठीक छै ने
हँ सब नीके छै तऽ अहाँ नहि बतय हम - चिकेन कैसे बनाउ
अच्छा ओ तऽ अहाँ पूछि देल रहली हे ने से चिकेन अरे पप्प अहाँ खयलेबी कि नहि तऽ हम भुला गेली से अहाँ हमर से किछु पुछले रहली अच्छा हम बता देबै तनि पहिले अहाँके दोकानमे से चिकेन लाबयके बाद ओकरा बाद ओकरा अच्छासँ धो धाके ओकरा बाद ओकरा फ्राइ कर देबैके जब अच्छासँ फ्राइ हो जाइ तऽ ओकरा बाद एगो बर्तनमे जाहिमे अहाँके मन की बनाबैके जैसेि कढ़ाहीमे तेल रखके केए जब गरम हो जाए तब उसमे प्याज रखि देब आ प्याज रखके ओ प्याज के अच्छा से भूज के तब का करब मीट रखदेब तब उसमे हल्दी मर्चा निीमक मीट मसाला गरम मसाला ई सब मिलााके तब अच्छा से भूल देम जब ओ अच्छा से भुजा जाइ तऽ अहाँके जब रस लगाबे के होइ तऽ अहाँ ओहिमे पानी रखके नी देब
अच्छा तऽ अहाँ ऐसे बनाबे छी हम अहाँके बताउ कि हम कैसे बनाबे छी च केहन
तब अहाँ कैसे बना लेहबी चिकन
पहिले तऽ अहाँ त चिकेन के धोधा कर दियू आ फेर ते प्याज काट लि ठीक चिकेन में ते जादा प्याज नहिये पड़े छै तऽ फेर क करम तेल रख के आ उहे मे गरम मसाला के खारा गरम मसाला से रखद ह हम तेजपत पत्ता रख दे हम फिर से तनिका सनि जीरा रख दे हम फिर लवंग दूगो रख दे हम ठीक आ फिर ओमे चाहे ने अगर खराा लहसुन रखब ने सौँसे बड टेस्टी लागत खायमे तऽ ओहो रख देम आ तइिका देर तइिका देर बस एक दू सेकें्ड होत काहेकि तेल गरमे रहत उहेमे प्याज रख दे हम आ प्याज रखब से नीमको रख देम नून रख देम छीट देम जितना अहाँके छीिटे के छै आ फेर ओमे की करब अच्छा से गले दे प्याज के ज पूरा गल जायत ने
मने क मसाला भी नहि रखब ब्याज अमीर रखेके बाद
हँ हँ हँ हँ त
कली न फेर
नहि नहि नहि हम अहाँ सुनू ने हम कैसे बताबै छी अहाँके
हँ बताउ
पहिले ने ओ की करब प्याजके अच्छासँ गले दे हम कछ दे ले अच्छासँ गल जाय ने तऽ ओहिमे चिकेन रखब तऽ ओहोके फ्राइ करब काहेकि अहाँ तऽ कच्चे चिकेन रखनेे छलियै ने फ्राइ चिकन तऽ केलियै ने
ह्म
हँ तऽ ओ तै देर भूजब ने तऽ चिकनो फ्राई हो जाय आ प्याजो फ्राई हो जाय आ फेर ओहिमे की करब लहसुन पीस ले हम आ आदी पीस ले हम आ जीरा मरीच पीस ले हम आ चिकेन मस मसाला हत तऽ चिकनो मसाला रख लेम आ फेर ओ मसाला के रख दे हल्का सा पानी रखते ओकरा भूंजैत भूजैत जे पूरा भूजा जाइ अच्छा से लाल मे लाल हो जाय हल्दी पाउडर मिरचा पाउडर सब रख के आ भुजइत रह भुजाइत रह आ पानी ओते रख देब की दुबारा न रखे के परी पानी आ भूज के भूज के आ जे खायब ने भूजले ते उ नीक लागे काहेकि मुर्गामे ने पानि नहि पानि नहि रखाइ छै बिना पानिएके बना ने तऽ बड्ड नीक लगै खायमे
अहाँ जे कहि दी त हम एक बच्चे रिपीट करू के अहाँ क कथी कहैली जे हमरा याद बथि ने
हँ बताउ
अ कहहिल की तेल रचे ओगन जीरा मरीच किुछ खराा गरम खराा
आँ
अहाँ कहली कि जीरा म रखेला तेज पत्ता रखेला आ ओकरा बाद ओहिमे खरा गरम मसाला रख के आ ओकर जब दू सेकें्ड बाद ओमे प्याज रखके ओमे अच्छा से मिलाायम आ जब हल्का जब गल जाय तब मीट रखके फेर ओकरा हल्का सा मिला के तब एक जगह आदि जीरा मरीच पीस के लहसुन ओहिमे डाल दे ओहिमे हल्दी मर्चा निीममक ई सब डालके तब पानी रख के भुजे ित्र मे जब भूजा जाय तब उतार देवका हम सही कहली
हँ अहाँ सही कहै छी ऐसे ही बनायब ने बना कऽ देखब बड ी लागत खाायमे अहाँ कहियो चिकेन बिरियानी खा ले छलियै
नहि चिकेन बिरयानी तऽ हम नहि उठेबै छी कहबू
अच्छा तऽ अहाँके मीठ चीज नीक लागैत छै किु नमकीन चीज
हमरा तऽ ज्यादा नमकीने चीज ठीक लागै छै मीठ चीज हमरा ओतना नहि नीक लागै छै
अच्छा तऽ अहाँके शाममे कथी करे के नाश्ता विचार छै की की खाय के मन करै छै आज शाममे नाश्ता मे की की खायब
आज त हम सूचितित न किज पास बनावल जाउ
अच्छा पास्ता पास्ता तऽ अहाँके आबै छै पास्ता बनाबै
न पास्ता तऽ मुझे न आता है बनााने में सोची हूँ कि अपने मम्मी न तो बहन बहन से बनवा लू आब बनाब पास्ता
अच्छा तह कोन वाला पास क नीक लागे छै स्प्रिंग वाला क माइक्रोन
मत सिम्पले प तऽ नीक लागै छै अहाँ तऽ एकर रेसिपी बता देैत
हँ से तऽ हम अहाँके रेसिपी बतायबे करब लेकिन हम तहिका देरके बाद अहाँके फोन करू फेर रेसिपी बताउ अहाँके पास ताक के
ठीक बात ह त से बात फोन करब
आओर आऔर सब ठीक छै ना
हँ सभ बढ़िआँ छै भगवान कृपा सभ ठीक छै अहाँसँ बात करि कऽ बड़ नीक लागल
हँ से तऽ हमरो अहाँसँ बात करकेऽ ब्ड नीक लागै छै मन खुश भऽ जाइत छै अहाँसँ बात करके
तऽ ठीक छै बादमे बाद भेल
हँ हम तऽ एके देरके बाद फोन करै छी अहाँके आ बताबै छी कि पास्ता कैसे बनत